च यै
हँ हँ आब आवाज आबैए तहन नहि आबै छलै हेलो हँ हँ नेटवर्क हँ हॅं नेट ह तऽ लगाबै छलियै ने कॉल वला ऑप्शने नै छले तहन बस अथी लास्ट कॉल जे छलै सेहय देख आबय छल तऽ शायद नेटवर्क नै हेतय या फेर एप इसू ओय के
हँ हँ एनाहे भऽ जाइ छै हँ तऽ ई तीसटा तीस टा कल अहाँके करैके अ बुझलियै हँ सब बढ़िआँ छै
अजय क लेकिन लेकिन ताइर जे जेत्तअ जेत्तअ गीर ओ तऽ सुनू ने एकटा बात
हँ हँ बाजू नऽ
जेतअ हमर छै ना हम अहाॅं के स्क्रीन शॉट मारिकऽ आ हम अहाॅं के स्क्रीन शॉट मारि के भेज दैत छी ओतऽ ने हमरा पाँचटा मे तीनटा कॉल बोलै जेना अहाँके लिखलियै ने अहाँ हैये एखन गौड़ अहाँ जे स्क्रीनशॉट भेजलौ हें ने ओहिमे लिखल छै अट्ठाइस बट्टा तीस लिखल छै ने
हँ हँ हँ लिखल छै
अट्ठाइस तक कऽ कऽ अट्ठाइस बट्टा तीस कऽ कऽ हँ तऽ ओ हमरा मे पता नहि तीन बट् टा मे जे लिखल छलैये काल्हि आब आइ आब आइ आब आइ आब की लिखल ल छै से नै कहब लेकिन हम अहाँ के स्क्रीनशॉट तऽ तीस टा टोटल छै टास्क ती मतलब तीस सोल्भ करऽ पड़तै नै
हँ एहि दुआरे लिखल अय कियाकि अहाँ तीनेटा कॉल केलियै ये
ओ तऽ तीन बट्टा पाँच तऽ पाँच किये टोटल छै पाँच किया लिखल छेलै टो
नहि सुनू नऽ पहिले एक बेर मे पाँचटा टास्क भेटत
अच्छा तें दुआरे लिख अहुंस हँ हँ
हँ पाँचटा जखैन अहाँ कम्प्लीट कऽ लेबै तहैन फेर पाँचटा देत यानि पां तऽ फेर दस अहाँ जेबै तहैन लिखायत मने छौ बट्टा दस सात बट्टा दस ठीक फेर ओ दस टा अहाँ जहन कऽ लेबै
आब पैटर्न बुझि गेलियै
हूँ
लेकिन पता
हँ
अछि काल्हि ने हम काल्हि ने बहिनके कॉल कर रहियै तऽ हम की कऽ देने रहियै गलती पता अछि कियो ने उपर मे डायल कऽ लेने रहीयै कॉल पर आ हम कॉल करियै तऽ ओकरा उठेबे नहि करै एनामेना हमर तीन टा कॉल काल्हि वेस्ट भऽ गेल
बुझलौं
हँ भऽ जाइ छै हमरो सबके कय टा कॉल
हॅं तऽ साम्भवी सँ पुछलियनि तऽ साम्भवी कहलथि जे हँ हमरो मे ई अछि हमरो साथे एहने किछ होइये लगभग एहने के बारे एकटा भऽ जाइ छै मेन बात छै नया यूजर छियै ने अपना सब मेन नया यूजर छियै ने अपना सब ताहि दुआरे हँ हमरो बर्बाद भऽ गेल तऽ मानि ले उएह जे किछु तऽ आ आइ पता आइ अथी भऽ गेलै एकाउंट लिंक भऽ गेलै
हँ
अथी मतलब देखेबे केलै बांकी आगां
हँ हँ तीन चारि दिन के बाद आबि जाय हँ हँ चलैत छै एखन तऽ इग्जाम चलैये
तऽ आब अहाँ सबके तऽ आब अहाँ सबके के कृपा सँ बहुत किछु सीख लेलियै एहि बारे मे मतलब एहि एप के बारे मे ककरो अहाँ बता सकै छियै किछु किछु आब मास्टर बनि रहल छियै आब धीरे धीरे देखियौ नऽ बस छोड़ियै कनी छोड़ियै कनी आओर एहि फील्ड मे एहि फील्ड के सब्जेक्ट के के
ओनाहु दू साल कथी के देलियै मास्टरे बनैले देलियै नऽ तऽ मास टर बुझियौ तखने बनि गेलौं तहि सभ ले आब
लेकिन तैयो अहाँ बहुत अहाँ सँ हमरा बहुत टाइम इनवेस्ट कऽ कऽ की कहलहु हें जे की कहे अहाँ सब बहुत अथी हेल्प अहाँ दुनू आदमी के सचमे अहाँ दुनू के पैसेंस बड ज्यादा है लेकिन ई सब मामला मे पता नहि हम प्रश्नल बताबै छी आबाज नहि जाइयै हेलो
आबैयै आबैत ह बाजू हँ हँ आबै यै बाजु हँ आबैया अहाँके सभटा बात सुनै छी हँ हँ
आबै छी हमरा बर मतलब अगर अगर हमरा केओ ओते पुछते तऽ हमरा इरिटेटिंग भए जाइयै
हँ
मतलब हमरा कनी कनी कीड़ा वला लागैयै मतलब अगर हमरा केओ लेकिन अहाँसभके अहाँसभके अहाँ सभके बड़ ज्यादा अथी पैसन यै एहि सभ मामलामे
नहि गे कहि के बेर फेन फेर मतलब बुझि जइयो तहन फेर
कहलहुँ अहाँ दुनू बहिन मे बहुत सिमिलरिटी अछि
जेना
हेलो ने जेनाकि बहुत जेना किसान सब हब जेनाकि साँझ साँझ सब
अच्छा
दुनू के सब्जेक्ट हतै एकदम हार्ड वाला राखय के पैंसेंस चीजके लेल हमरा सबके हमरा ई गेल हमरा हेछ दिक्कत लेकिन हम बहुत ज्यादा कमी
हमरा तेहन चिन्हलहु हे नहि हमरा तोह हमरा तेहन चिन्हल
रहलख
हँ हँ बाजू
हेलो हेलो नेटवर्क नहि रहय छै शयद हेलो हेलो हेलो हेलो बस आवाज नहि जाइए कि